एखन तऽ नेटवर्क सही छै नहि तो ओ एक्चुली की होइ छै ने फोन धरेलौं ने
हाँ
तऽ बीच मे कटि गेल आ काउंठ मे आबि जाय छै।
ओके
हूंम्म तऽ एखन होइ छलै तऽ हम सोचलियै कम्प्लीटे कऽ लैके चाही।
हँ हँ कोनो बात नै
आओर ओकर की हाल छै वंदना क?
वन्दना के हाल ठीक छै लेकिन हमरा बात केेला हमरा लागैये एक महिना से उप पर भऽ गेलै हे या ओहो से ज्यादा भऽ गेल हैतै।
ओ तहन त तहन तऽ आय बात होयके चाही ने
आ हँ हँ होय के तऽ चाही
आओर तहन किछु की अपना सब बात करै छलियै?
हँ वही मैथिली सुर संग्राम
हँ उएह जे छै से मतलब नया स्टार्ट भेलै हँ।
हँ हमरो आवाज वही प्रॉब्लम छै घर में सब कहै छै जे आवाज छिये की फटलहीया बांस छियै। पता नहि
ह ह ह हं लेकिन नहि करयके चाही प्रैक्टिस करैके चाही लोक के दू चारि गो पाँच गो गीत तऽ लोक के अपन सिखल रहवाये के चाही
ओ ककरा मे अबै छै मिथिलामे मैक्सिमम के जे रहलै हं एतऽ मिथिलामे ओ अपन घरके हर चीज देखलकै ओकरा गीत आबिते रहै छै
हम तऽ नहि देखै छियै एखन जेना मधुश्रावणीेये स्टार्ट हेतै
हूं
कहाँ देखैत छियै ककरो गीत गाबैत जाइत आबैत पहिले तऽ कते लोक गीत गाबै आर आइ काल्हि तऽ
आ मतलब दू हजार सत्रह अठारह तक तऽ देखने रहियै नग शिवनगरो सब गेल रहियै ओतौ सब लड़की सब गाबैत जाय आबे आब नया मे तऽ नहि देखलियै ह पिछला बेर गेल रहियै तऽ नहि देखलियै हं गबैत आब
हूं
एहिके मतलब ई नहि छै जे अबै नहि छै जेकरा एबो करै छै ने से एक्चुअली फोन बहुत जादा बिजी रहै छै।
हँ से तऽ छै
हँ फोन लऽ क ओकरा फेर रील बनबै के रहै छै फोटो लै के रहै छै ओकरा टाइम नहि बैच पाबै छै ने गीत गाबय के तें नहि गबै छै
ह हूं नहि आब जहियास से फोन वला ई चीज एलै हन ने लोक क ई मतलब अपन जे घरेलु मे जे आर्ट सब लोक सिखै सब छलै जे चौड़चन सब के की पारल जाइ छै अङगना मे जाहि पर भगवान सब अरिपन अरिपन
हँ अरिप अरिपन अरिपन ने अरिपन कहै छै
ओ तऽ ओहो सब नहि आबै छै कोनो भी नबका लोक सब बहुत मुश्किले से बनेलक एत मा सबके देखै छियै
सुनि कऽ हसी ऐ दुआरे लागैया किआकि उ खुद हमरो न आबे या उ सब
उएह ने एकर सबके आब देखलहुँ एहि सबके लेल प्रतियोगिता सब चलैत रहल
कियाकि कहियो नानी करै छै कहियो जरूरते ने मेहसूस भेल
हँ लेकिन सिखयके चाही ईसभ चीज त सिखल रहबाक चाही
समय एते जरूरत पड़तै तऽ लोग सिखे जाइ छै
हँ तऽ आब कहिया जरूरत हेतै लोक एनाहि मे सीखै छै जरूरत पड़ला पर सिखल चीज क अगर रहल तो कॉन्फिडेंस जायदा बढ़िआं रहल नहि तऽ नव सिखबा सबके की मोजर छै आइ काल्हि बहुत मुश्
सब मोजरे मोजर छै ए में नव सिखुवा की पुरान सिखल कि वैसे भी नव सिखुवा आदमी ककरा नवका आदमी सबमे ककरा ओते अबिते रहै छै हम तऽ इंस्टा पर देख ॏ छियै बहुत नव लड़की सब के अबै बनबै
हँ आ प्रतियोगिता सब चलैत रहै छै अरिपन सब पर ह
कहै छै देखियौ हर चीजके एगो अपन छै की कहे छै दू तरह क अथी होइ छै ने एगो ओ बुढ़ाइ होइ छै त एगो अच्छाइयो रहे छै जेनाकि हम तो देखै छियै अगर इंस्टा खोलहुं तऽ देखलौं काफी इन्सान आ अथी अपन कल्चरसँ जुड़ल रहै छै ओकर तारीफ करैत रहै छै नया नया चीज देखै के लेल मिलै छै
अपन कल्चर के बारेमे
ओ हँ हं लेकिन पहिले तऽ आब जेना जेना आनन्द पूजा होइ छै ने
अनन्त पूजा
हँ तऽ पहिले माँ सबके देखियै हमरो सबके सिखेने रहै ऊन के ने अपने से बनबै मतलब आनन्द
सब घरे घर अपने से बनवे छै ताहि दुआरे ओत एते बेचव लेल नै अबै छै पहिलका जमाना में एते बेचऽ के लेल अबै त रहै से किछु कहेके नहि आब एक दिन नहि देखबै बेचय वला किया कियकि हमरा गाँंव मे हर किओ घर मे अपने से बना लै छै
तऽ ई सब चीज ने आब मतलब
अपने से बना लै छै तऽ किया की करऽ एतै बेचऽ वाला
हँ लेकिन जे चीज के छै ओ चीज मार्केट मे मिले जाइ छै लोक
हँ तऽ आब हर कियो तऽ नहि बना सकैया न
हँ लोकके पास एते वक्त नहि ने छै आब तऽ मोबाइल चलेतै कि ओ बनेतै सिखइयो के नबका लोक सिखइयो के कोशिश नहि करै
जे बनबै छै ओकरो काम तऽ चलऽके चाही ककरो रोजगार छै ओहिप
हँ
अगर सभ सीख लेतै तऽ खतम नहि भऽ जेतै
हँ से तऽ छैहे लेकिन एबो नहि करै छै हमरा पहिले आबै छलै हम ओहि टाइम मे बच्चा मे जे छै सिखने छलियै
नहि भाय हमरा नहि अबैया ईसभ
हम सिखने रहियै बच्चामे लेकिन आब दस बारह के जे छै से मतलब नै ट्राय केलियैहन तओ मतलब बिसरि गेल छियै स्टार्ट अगर करबै
हूँ
और शुरुआत वला बनेते तहन ओ बनेलाके बाद जे छै से हम बना देेलै
अच्छा
से शायद ओहिमे आनंद मे ने तेरह कि चौदह गो गाठ रहै छै एग्जैक्ट याद नै मैं हूं से बात
नै याद यै
अच्छा आओर तहन
आओर सब ठीके छै चलि रहले हैं जेना तेना
अच्छा किस नया ताजा पुराना
हू हू हू
किछ नहि
न
अच्छा तहन त
नया ताजा किछ भेबे नहि कयल ह चलि रहल ह
ओ एहि बेेर क एग्जाम दैके छै कि नहि
हँ सोचि तऽ रहलियै हं दै के छै
ओ तैयारी चलि रहल छै
से तऽ नहि चलि रहलै ह कियाकि पते य पिछला तीन चारि दिनस तबियते खराब रहै त
हँ तैयो घण्टा दू घण्टा तऽ पढ़नाइ आ नहि छल
हूं
हू तहने न तिया तऽ बेसी दिन थोड़े बचल छै पंन्द्रहो दिन बचल छै
हँ
किछ किछ तऽ हालाँकि आब कतऽ सेंटर दै छै की दै छै ओहो पर डिपेंड करै छै
हँ छै ओ तऽ डिपेन्ड कतौ देतै या तऽ समस्तीपुर देतै या तऽ झंझारपुर देतै मधुबनीयो दऽ सकैया सहरसा हमरा सभकेँ नहि देतै कम चांस छै
ओ लेकिन दैलए दऽ सकैया
हँ हम तऽ रजगौल ट्रव ट्रेवलिंगो करे मे डरे होइत रहेया
पहिले जे छै से एना नहि करै छलै अब इएह कनि दिनस दोसर जिला मे फेक दय छै
नहि नहि ओहि दुआरे नहि गऽ रहलहुँ आइ दिन जे सुनैत रहै छियै फल्ना जगह ओना फल्ना जगह ओना त जगल तऽ ट्रेवलिंगो करे मे तब डरे लागै छै ने लोक कत
हँ दिक्कत तऽ छैहे लेकिन
एक टाइम रहे अकेलो जाय से पहिले एक बेर नहि सोचैत रही
नहि तेहनो दिक्कत नहि छै
छै य यार पहिले बिहार तऽ सेफ महसूस होइत रहै न आब तऽ बिहारोमे हुअ लगलै हं ई सब
बीस बाइस तक बिहार मे ई सब सुनैत नहि रहियै
हाँ लेकिन आब जे छै से हूँ एगो दूगो आब एते दिन पर कनि मनी कोनो एहन होइ छै
एगो दूगो ए- एक दू दिन पर नहि होइ छै ओ अलग बात छै जे जकर गवर्मेंट तऽ के मीडिया छियै तऽ ओ सहीसँ हर चीज आबि नहि पाबै छै
हाँ आइ काल्हि लोकमे जे छै ने से कनि मनी अथियो नहि छै की कहै छै हँ मतलब करैके ओ क्षमता ओहो कारण नहि तब हमरा साथ केओ एहन अथी केलक तऽ इम्हरोसँ लोक जोरसँ बाजऽ लागल उम्हरोसँ भाय हल्का फल्का एहन छौ त ओकरा बर्दाश्त करै के क्षमता सेहो अभाव भेल जाय छै
कोन वला मतलब की कोन चीज के बारेमे कहि रहलियै हम बुझलियै ने
जना अ कोन चीज जेना रोडेपर चललहुँ तऽ लोकमे अथी बहुत आबि गेलै हन मतलब हाँ की कहै छै ओकरा मनमे मतलब क्रोधवला बात हर चीजमे क्रोधवला चीज छोट छोट चीज पर नै एगो लोक करय लागै छै मतलब हल्का देह कोनो भी जेना अह गाड़ी चलबे छियै दोसर गाड़ी वाल एले हल्का अहाँके गाड़ी मे सैट गेल तऽ ओहि सबके लेल छोट छोट बात ने बात बतंगर बन लगलै आ दोसर बात जे छै से ई जहिया सब मतलब सोशल मीडिया सब एलै हन आओर मतलब जहियासँ हाथमे लोकके मोबाइल एलेै ने तऽ ओ
पेशेंसके कमी भए गेलै हँ लोकमे
हूँ आ नकारात्मक प्रभाव सेहो पड़ि रहल छै ने दिमाग पर ई एहिके चक्करमे
पता नहि केना क ई ही बात
मोबाइल के से नकारात्मक प्रभाव नहि पड़ि रहल छै ई एते जे एते जे चलि रहल छै से सब मे तऽ इहाए चीज प्रॉब्लम छै आ दोसर बात छै ई मोबाइल सब लोकोग देख क हल्का मन मे हएन आनि कऽ एहिा तरफसँ लोक कोशिश कयेलक ओहिसभ चक्करमे जे छै से
नहि नहि मैम तऽ ओ डिपेंडस करै छै अहाँके प्रवृति कोन टाइपके उहाए पर फोन हर किसी के पास रहै छै त हर कियो बुरे नहि रहै छै
अहाँके मेंटालिटी की ये न एहि पर छै एहि मे फोनके दोष हूँ नहि छै दोस मेंटालिटी के छै
तऽ मेंटालिटी केना बनै छै आसपास के चीजे स बनै छै मतलब अहाँ की देख रहल छियै की सुनि रहल छियै उएहस ने अहाँके मतलब मनक प्रवृतिक के बदलाव आबै छै
चियालीस सालमे ककरो फोन देख कऽ मेंटालिटी चेंज भऽ जाइ छै ओकर स्टार्टिगेसँ तऽ ओएह हो हेतै ने
नहि ब-
मेंटालिटी एक या दू दिन ओ नहि ने बदलै छै लोकके
अगर अहाँ चीज बार बार देखैत रहबै तऽ ओ अहाँ के मन के प्रवृति कििया नऽ बदलत आराम से बदलि जाय छै
हम एहि बातसँ नहि एग्री करै छी हमर आऔर हमरा मन य जकर प्रवृति जे रहै छै वही रहै छै
ओ लेकिन हम तऽ देख रहल छियै मन मऽ अगर अहाँ बार बार एगो चीज कऽ अहाँ
हँ ओ होइ छै ओहि हम एग्री करे छी लेकिन हमर ई माननाइ यऽ जे अन्दर जरूर इंसान ओ रहै छै तखने ओ चीज अहाँके प्रभावित कऽ सकैए
हँ लेकिन मनमे किछ नहि रहै छै मनमे अहाँ की दै छियै ओहो पर डिपेंड करै छै
हूँ
हमरा तऽ सएह लागि रहल यऽ खैर अपन सबके अब टाइम पूुरै वला छै तऽ अहाँ बात कऽ लिअ कि बादमऽ
हेलो
हॅ हेलो
हूँ हूँ
ठीक छै तहन
ओके ओके
फेर करब कायल
ओके